सब बढ़िआ छै। अपन कहियौ?
एखन ओ ठीक अछि। एखन राँचीके
गेलै
हँ, साँझवला धिया-पुता सभके आब होइ छै। आब तऽ अपन, अपन दू बजे। खाउ, तकर बाद तऽ आब जलखैवला खतम भऽ गेलै। राइतोमे हमसभ जल्दी खेनाइ खाइ छी तऽ। ओ खतम भऽ गेल छै, आब साँझमे आ साँझमे की खैतै आब से छै। मतलब, तते पानि पड़ैए एतऽ जे खूब ठनका ठनकि रहल अछि।
तऽ गर्मीमे हम तऽ पस्त छियै, एकदम भयंकर गर्मी छै।
दरभंगा दिस तऽ बड़ गरम छै, हमरा सभके बहुत पानि पड़ै। रहल अछि, छै एकदम खूब ठंडा कऽ देलक हऽन समय।
हँ, तहन तऽ मौसम बड़ नीक हत।
आ एखन तऽ हेबे करतै, एखन तऽ रथ यात्रा आबि रहल छै ने।
हँ हँ हँ की ओकर किछु अनुभव सुनाउ हमरा हम देखने नहि छियै आइ तक
हमहूँ देखने नहि छियै लेकिन छै ने जे राँचीयोमे छथिन भगवान नाथ मंदिर एतौ छै तऽ एतय छै तऽ जेनाकि आब काल्हि एकादशी हेतै ने
हूंम्म
तऽ काल्हिसँ भगवान अहाँके सुति रहथिन काज चलि जेयथिन अहाँके सुतय लए दुखित भऽ जेथिन आब ओ
हँ
तऽ ओ पट बन्द कऽ देते आब से अहाँके दर्शन नहि हेत ओ बन्द हेत अहाँके फेर खुजतै राति जात एकैस अरदराके बाद शायद कोनो तीथि होइत छै जाहि दिन भगवान अप अपन मौसी लग जाइत छथिन
ह
एखन ओ दुखित छथिन एखन हुनका दवाइ देल जेतनि खेनाइ पिनाइ सभटा पथसँ हेतनि तऽ ओ अहाँके खाली ओतऽ पुजेगरीटा जे छै से एकटा अहाँके ओ ओहिमे ई जेथिन बाँकी अहाँके ककरो दर्शन नहि कयल जायत आ रथ यात्रा जहिया होइ छै ओहो शायद एकादशीएके होइ छै ठीकसँ ध्यान नहि अछि
त पन्द्रह दिन ल मुोटा मोटी होइत हेतै
पन्द्रह दिन ले
भ भस एक आ छी तँ एक आ छी तऽ
ओ दुखितके बाद ओ जाइत छथिन ठीक होइ लए अपन मौसी ओतय ताहि दुआरे मौसी के एते महत्वो देल गेलै ने माय
हँ हँ मन् त्र के छै हँ
जे अपनासभके मन्त्रोमे कहैत छै माय दिया ने तऽ तहन फेर मौसी दिया नानी दिया मैय दिसका बेसी प्रबल छै
माए दिसका हँ
तऽ ओ जेथिन मौसी बाड़ी ओतऽ रहथिन
हूँ
ओतऽ पन्द्रह दिन रहथिन तखन ओ ठीक हेतै हरिशन एकादशी जे भऽ जाइत छै जहिया भगवान सुति रहै छथिन तहिया फेर ओ आबि जेथिन अपन घर
हूंम्म
आ एखन तऽ ओ नहे नेहेथिन हुनका मालिश हेतनि पूरा बहुत विन्यास एखन भऽ रहल छै ओ मंन्दिर मे ओ भगवाने के मतलब मंन्दिर बन्द नहि हेतै मंन्दिर के पूजा हेतै
हँ लोक सब नै जा सकेए
कोइ जा नै सकैये खाली ओतोऊका जे पंडितजी छथि सैहटा जेतथि आ जखन ओ दुखित पड़ जाइत छथिन अहाँके भगवान के दर्श ने नहि हेत तऽ जाकऽ करबै की
हूँ
लेकिन जखन ओ मौसी बारी आबि जेथिन ओहिठाम छै मौसी बारी रथ पर चढ़ कऽ अबै छथिन ओ रथ घिचय ले बहुत मेला
ओ
हजारो के संख्या मे लोक सब रह
लोक जाइत छै तऽ कोइ
ओ जे, ओ कोइ जा सकैए, लेकिन ओहिमे सकतै के? ततेक पिचड़म पिचड़ होइ छै जे हम सभ कहियो नहि जा सकलियै एखन तक। एते दिन भऽ गेल नहि देखलियै, देखैवला छैहे, देखिए नहि सकबै, पिचड़म पिचड़ भऽ जाइ छै। फेर जना ओ मौसी बारी एतऽ अएत, ओतऽ रह। तऽ ओतऽ फेर जहन पूरा ठीक भऽ जाइ छथिन, भगवान मौसी लग अपन तऽ तकर बाद अहाँके फेर रथे पर चढ़ि कऽ जाइ छथिन ओ अपन। एत तऽ बहुत सीढ़ीयो छै।
अच्छा ऊच पर छै, मन्दिर?
ऊँच पर छै, हँ डेढ़ सए हमरा लगै डेढ़ सए दू सए हेतै सीढ़ी।
न
पाछूसँ रस्ता भऽ गेलै तऽ हमसभ नहि चढ़ै छी, हमरा मोन होइए कए दिन सीढ़ीसँ चढ़ैके, लेकिन कोइ नहि चढ़ै छै तऽ असगर तऽ नहि जायब।
अऽ तऽ ई जे रथपर जे जेतै भगवानके, से ओ सीढ़ीपरसँ जेतै।
रथ लगैए नीचे रहैत छै। भगवानके लऽ जाइत छै।
त
से नहि, हमरा ओते ठीकसँ बुझल अछि। सभ होइ छै, केकरा सीढ़ीपर ने लगे दऽ? दिक्कत छै, नीचामे रहैत हेथिन। तीन टा भगवान रहै छथिन, तीनू भगवानके अपन तीन गोटा। टानैत हेतै तऽ खण्डा थोर बैसा कऽ लऽ जाइत हेतै ओतऽ।
तऽ कहियो दूर से देखने छियै कि नहि रथ यात्रा?
दूर से देखने छियै फेर जेना। पन्द्रह दिन भगवान रहै छथिन, ने तखन जे जाइ छियै मौसी बाड़ी तऽ ओतय भगवानके फेर दर्शन होइ छै, अहाँके मौसी लग आबि जाइत छथिन, तखन अहाँ दर्शन कऽ सकै छी।
अच्छा
आब एखन से नहि दर्शन होयत, आब काल्हिसँ ओ दुखित पड़ि जेथिन।
हूँ
तऽ ओइ टाइममे अहाँके दर्शन नइ हैत। हुंगा मालिश हऽ, तनि दबाइ बराइश। सभ होइत रहै छै। जड़ी बूटी अबै छै, बहुत तरहके गाछ। सभ छै ओत तखने जड़ी। चुटी बना तऽ ओकर दर्शन नहि होइ छै। आ एहिमे अहाँके लोहाके बहुत सामान भेटत। एतेक सुन्दर सुन्दर लोहाके। मेलामे बहुत पैघ मेला।
हँ
तऽ ओहि लोहाके बहुत एहिमे छै। एतय ओनाहुँ अहाँके राँचीमे लोहाके सामान बड़ भेटै छै। जेना देवघरमे छै ने। देवघरके जेहन अहाँके लोहाके भेटत, तेहन अहाँके दोसर ठाम नहि भेटत। तऽ तहिना ई मेलोके छै।
हूँ
तऽ भेटबे करत, जे से आज। तऽ झूला झूली सेहो सभ बहुत तरहके भऽ गेलै हँ। सभटामे रहै छै झूला, तऽ जरूरी छै, बच्चा सभ केना ई करत।
बच्चा सभके लुभाबै लेल लोभाय।
तऽ ओ ओहिपर लोभाइ छै, आ झूलाके दाम भऽ गेलै हऽ, दू सए, तीन सए।
आ दू सए, तीन सए हँ।
हम तऽ नहि झूलै छी, हमरा तऽ डरे होइए।
हँमु नइ झुलै
बच्चा सब एक बेर हम झूललहुं चारि पाँच दिन तक हमरा मोन खरापे रहि गेल ओ दोसर बेरसँ हम छोड़ि देलियै एहन काज नइ करब
तऽ अथी तऽ ओइमे खास चीज भेल मेलामे झूल लोहा के चीज सब
लोहाके चीज
हँ
बहुत हँ एतुक्ता बहुत विशेषमे जे गेल से लोहाके किछु नै अहाँके देखेकेऽ मोन भऽ जायत जे लेबे करि
अच्छा
खुरपिए देखबै ने तऽ बहुत तरहक खुरपी कोदारि और कटयवला जेकि अहाँके कोनो काज नइ छै टेंगारी लऽ कऽ हम अहाँ की करबै लेकिन ततेक नीक देखबै ने जे एकटा शौख भऽ जाइ छै जे घर मे राखी
घरमे राखी कते दूर पर जाइत हेतै मतलब कते किलोमीटर तक हँ कते किलोमीटर तक रथ यात्रा चलैत हेतै चारि पाँंच किलोमीटर के नइ ओइसँ कमे
हँ चारि पाँच किलोमीटर
ओ चारि पाँच किलोमीटर
ओतऽ जहाँ
हूंम्म
मेला तऽ ओइसे हमरा लगैए बेसिए हेतै जतयसँ हमसभ मतलब टेम्पो से उतरलहुँ ओते से मा भऽ जाय छै अहाँ के चलय न नहि पड़त अपने आप अहाँ के चला देत अहाँ के गाड़ी सवारी तते भीड़ रहै छै चलय के जरूरत नइ पड़ै छै बुझबे नइ करबै
एकटा उत्सवे भऽ गेले इहो तहन झारखंड राची के एकटा मना लगा झंड प्रखंडो मे एकटा हम एक बेर देवघर गेल रहे तहू मे देखेने रहि हूंम्म
तऽ इहो मन्दिर कए ठाम छै
इहो मन्दिर कै ठाम छै हॅं
तऽ राँची मे ई बहुत पैघ आब एखन से जे ओ मेला के ओ शुरू भऽ गेल हेतै झूला झुली वला सब सभटा ठोका ठोकी शुरू भऽ गेल हैत आ तकर बाद कतबो पानि पड़ैत रहत मेला पर कोनो असर नहि पड़ैत छै
केना छै
मेला अहाँके लगबे कऽ चिड़िया सब बहुत तरह के रहै छै
अच्छा
चिड़िया सब खरगोश जानवर जानवर सब छोट छोट छोट छोट खूब तरहके अहाँकेँ भेटत
ई एकटा बढ़ियाँ छै जे नीक मौसममे छै मतलब घूमा ले छै घूमहो गेल भरि दिन लगबो कयल तऽ मौसम नीक रहैत छै पानि पड़ेत रहल तऽ अपन
बहुत मौसममे कोनो दिक्कत नहि छै एतय बस छै जे पूरा दिन के समय निकालू सॅं जे ई नहि छै कि जाउ जाउ दर्शन क लि आबि जा अलग बात छै यदि मेला घुमे ले गेलउ तऽ अहाँ के बढ़ियाँ समय लागत एगारह बजे जाउ तऽ साँझ तक आराम से घुमि टहल के खाके पी क खेनाइयो सब तऽ भेट
आब तऽ सभ मेलामे भेटैत छै खेनाइ एक चीजसँ
एगुला
हँ
आब अहाँके दशमी सॅं सबके मेला नहि बिकाय त पहिने ने छोट खेलौना सब बिकै छलै दस रूपय बीस रुपआ छोट छोट अहाँ देखतियै रोड साइड मे खूब बिकाइत आब से सब कम बिकाइत छै से सब अहाँके इएह यत्रेमे बड्ड बिकाइ छै प्लास्टिक के चीना माटीके ईसभ बहुत भेटैत छलै पहिने आब नहि भेटत दशमीके मेला सभमे आ एहि मेलामे अहाँकेँ सभटा खेलौना भेटत ओ पाँच रुपआ से लऽ के पाँच सए रुपआ
जे किनी अपन
सकी सभ कोइ लऽ नहि सकय त हम तऽ जाइ छियै तऽ वएह छोटकिये सब लेलहुं बच्चा सब बाहर मे खेलाइत रहै छै सभके एकटा कऽ पकड़ा देलियै ओहो सभ कनि खुशी भऽ जाइ छै बच्चा सब हमरा सभके बाहरमे बहुत बच्चा आबै छै हमर जाउत छै तऽ ओहो खेलाइत छै बेटियो छोटे छथि तऽ ओ सभ खेलेलक सभके एकटाके पकड़ा देलियै
हँ
आ बेसी लगबो ने करै छै उएह दस रुपआ पन्द्रह रुपआ सएह सबमे दै छै
तऽ ओहो ठीक छिकै बच्चास दस दिन खेला छै फेर टुटि फुटि कऽ कतहु फेकेतै कोनो पते नहि
ओएह बेसी नीक भेलै बेसी दामके दऽ कऽ कोनो नहि ने छै
कोनो नहि बढ़ियाँ
जेना अपन सबक बनारसी साड़ी भेल जे बनारसी साड़ी अहाँके बक्से सजपल रहि जायत ने ओ भोग तऽ बक्सेटा करै छै अपने तऽ भोग अहाँ दू से चारि दिन करब बियाह मे चारि दिन पहिरलहु भऽ गेल तकर बाद कहियो एकठाम दू ठाम पहिरलहु उपनयन उपनयन मे तऽ पहिरलौं नहि तऽ तकर बाद होइ छै कि सबटा फोटो एक खे साड़ी मे आउत तऽ केना पहिरब
आब आब आब सोना के गहना
आब तऽ सोना के गहना तऽ लाॅकरे पहिरत ओ तऽ कोनो बाते नहि छै तैहन तऽ छै जे नकली एते तरहक भेटैत छै न
मिला कऽ कमी नहि बुझाइ छै
तमी नहि बुझायत आ सभटा भेटैत छै आब सभ पहिरे छै डरकसो पहिरलक क जे भेलै सभ चीज पहिरलक आ इहो छै जेहन आदमी पहिरल हम सभ पहिरै छियै तऽ सभ बुझैत छै सोने छै शो आदमियो आदमी पर भऽ जाइ छै सब कहतै की बाप रे हिनकर साउस तऽ सब सब के बड भेटल छ ई नकली किया पहिरथिन नैहर से तऽ हमरा नहि ओते भेटल अछि लेकिन जेसे पहिरे छी नकलिये कए गोटा बुझे छै जे हमर जाउत
आब तऽ नकिये के जमाना भऽ गेलेय
तऽ हमरा सभ पुछलक साउसवला छियै हम कहलियै हँ आब किए कहितियै हम नकली छी देने त रहथि हुनके बेटा तऽ साउसे केभेलै हम कहलियै हँ ओ ते लगैया एते पुरान जमाना के किछ नहि बजलौं तऽ सोचलहु जे छी तऽ नकली ह पुरान जमाना के की लागत
कलाकारी के बात छै
कलाकारी के छै सएह सभ छै एखुनका ई हमरा सभके एकटा बहुत पैघ पाबनि भेल
पाबनि भेलिय एकटा तऽ पन्द्रह दिन मे एको दिन तऽ देखै लए मानि लिअ कि पन्द्रह दिन के आवसाद छै मोटा मोटी
जेबे करब एक दिन तऽ जाइते छी एक दिन जाइते छीयै हमसभ तकर बाद एक तकर बाद जहन ई मेला खतम होइ छै तखन आके माछी आहाँ के भरि राखी पसरि जाइ छै कतऽ से माछी अबे छै लगेया ओ मेला मे जे सब खाय पिये छै छै
गंदगी के ढेर जमा भए जाइ छै